हलो
हैलो छा हाल आ?
मस्त मस्त तूं ॿुधाय?
मस्तु तूं ॿुधाए ॿियो? छा कयो अॼु सॼो ॾींहुं? किथे बिज़ी हुईएंं?
अॼु मां मुंजे घर में ई बिज़ी हुई हुयमि। मेहमान आया हुया त हुन्हनि जी रोटी में।
हा छा ठाहे? केरु आया हुए?
मुंजे भाॼाई हुनयो नूंहुं पुटु। नईं शादी थियल हुई न त छह महीना थिया हुया भई हुनन्हनि खे रोटी वोटी न खाराई हुई।
हम्म
त पो ईअं लॻे पियो छह सत महीना थी विया आहिनि त खारायानि।
अच्छा!
वरी अॼु सन अॼु चिकन सन
चिकन ठाहियो हुये?
हा
चिकन ऐं ॿियो?
चिकन ठातो हुयो ऐं पनीर कढ़ाई ठाती हुई, हुन खां पो पो सुखु चिकन चिकन ठातो अऊं इहो मटकी जो सलाद ठातो।
अच्छा, पनीर कढ़ाई कीअं ठाए रेसिपी ॿुधाए?
पनीर कढ़ाई पहिरियों इहो कयो। टमाटा पीसिया
हा, टमाटा ईअं ई पीसी तो ॿुध ॿुध टमाटा तूं ईअं कचा ई पीसे की थोरो हुननि खे सेकेए पहिरियों?
न न मां सेकयो न टमाटा मां ईअं ई पीसियां अऊं कीअं ॿी कढ़ाई में इहो कयो हुयो। साओ मिर्च अऊं ऐं न इहो खाॼाया।
ग्रेवी ठाहण लाइ?
हा, खाॼाया ऐं इहो
हा हम्म।
थोरो जीरो उन खां पोइ थोरा तिर इअं मसाला विझी करे थोरो फ्राए कयो
अच्छा, पहिरियों ईअं तेल में थोरो फ्राए कयो ई या हुनखे?
हा, सभु तेल में फ्राए कया न जीरो, लौंगु हा, पो उहो पीसियो।
हा, पो हुनखे कीअं कयो? तई में टमाटा विझी करे ईअं विथो छोकी हूअं बसरु बसर बि इहो कंदा आहियूं पर मां बसरु वारो न ठाहींदी आहियां न भोॻ लॻेंदो त।
अच्छा हा हा भॻवाननि खे पाण भोग लॻाईंदा आहियूं न कान्हा खे।
हा, त पहिरियूं मां टमाटा विधा। पो जेसिताणी उहो कलर छॾे पियो टमाटा तेसि ताणी भुञां पई। हुन खां पो हीअ पेस्ट ठाती हीअ विधी। काजू जी पेस्ट पो इह भुञा पई। उन खां पोइ वरी आ न हिकु कटोरी में लूणु, मिर्चु, धाणा ऐं अऊ़ ऐं न न, पाव भाजी मसालो
हम्म
उहो कटोरी में विधो अउं अन इहो पाणी विझी। करे हुनजी बि पेस्ट ठाती।
अच्छा पो उहा बि मिक्स कयम हुन में।
उहो बि हुन में मिक्स कई पो भुञी भुञी करे।
ईन करे।
ॼण ईअं ग्रेवी वांगुर पई लॻे त हुनमें पाणी विधो।
मस्त ईअं घाटी थी वई हूंद न ग्रैवी पो।
हा पो वरी ॿिए साइड हे न तई रखे करे हुन में पनीर फ्राए पई कंदी वञा अउं हिक बॉल में पाणी रखियो हुयो पो फ्राए करे हुन पाणी में विझां पई पनीर जीअं सॉफट। ट बीहंदो आहिन न पाणी में विझण सां पनीर।
मस्त बीठो हूंदे पो त। पो त मस्त बीठो हूंदे हिकदम घाटो घाटो। हम्म ऐं ॿियो छा राइस ठाहे चपाती, फुलको। छा ठाहे चांवर ठाहे की फुलको ठाहे?
ॿई ॿई ॿई ठाता।
चांवर बि ठाहे ऐं फुल्का बि पचाऐ।
ऐं न चिकन सां चांवर खायन भलीे इ पनीर सां सां बि चांवर हलंदा आहिन ब्राउन चांवर ठाता त न
हा ब्राउन राइस।
पुला
पुला ठायए?
हा दाग़ पचाए करे पुला ठातो न।
हा हा हा ओनियन इहो बसर वारो?
की कीअं जाम सुठा लॻंदा आहिन पुला।
हा बसर वारो ठाहियो हूंदई न पुला?
चिकन सां बि अउं हिन भाॼी सां बि पुला हिकदम मस्त लॻंदा आहिन।
त बसर वारो ठाहे न पुला?
जे
बसर वारो बसर वारो
हा हा बसर वारो बसर भुञी करे थोड़ो ॻाढ़ो करे कंदी आहियां।
हा उ समझीयम मां।
त हिकदम सुठो लॻंदो आ न। उन खां पो वरी अ न। सलाद बि जाम वणेन पियो।
मटकी जो बॉइल कई हूंदइ न मटकी मटकी खे बॉइल कयो हूंदए न?
मटकी अउं स्वीटकॉर्न खे बॉइल कयो।
हा
उन खां पो एन उनमें बसर न विदो धो अंबड़ी विधी काकड़ी विधी।
हा
टमाटो विधो अंबड़ी, काकड़ी, टमाटो, पत्ते गोभी
हम्म हम्म सॼो मिक्स कय म
सॼो मिक्स करे पोइ वरी हुन में चाट मसालो विधो।
हा
हा, बॉइल करणु महिलु हुन में थोरो लुण मिर्च विधो हुयो।
अच्छा
त जीअं टेस्ट उन में बि हुजे, न त उ फिका लॻंदा आहिनि न?
हा हा सही में, न त ईंअ टेस्ट न ईंद
हा पोइ वरी एन, इहे सभु कटे करे मिक्स कयो।
हा
चए पई भाॼी खे हुते फिटी करे, हेॾो मस्तु सलादु ठातो तई।
हा भाॼी मतिलबु सलाद इहे त सुठा ई लॻंदा आहिनि खाइणु में।
हा त सलादु जाम पियो वणेनि। छोकी कीअं सलाद जी आदतु पयलु आहिनि न असांखे।
हा पर ॿाहिर एतिरो सुठो न मिलंदो आ सुठो, पंहिंजो माना जेको पाणु घरु में ठाहींदा आहियूं न उहो ई मस्तु सुठो लॻंदो आ, ॿाहिरि त बिल्कुल न मिलंदई।
हा उह ई चैपई -चैपई सलाद मूंखे हेॾो वणेदों आहे, मां चयोमांसि त रोज़ ठाहींदी आहियां, छोकी कीअं मां केॾी महिलु पते गोभी जो ठाहियां केॾी महिलु कुझेट
भले पाणि रोटीअ एतिरी घटि खाईंदा आहियूं पर सलादु वधीक खाईंदा आहियूं की भई जीन्हे की भले रोटी न बि खाऊं त सलाद में ई सुठी टेस्ट
हा हेल्दी सलादु मस्तु। वरी कै की अहिं पनीर कढ़ाई बि हेॾी वणेसि पई। चए पई मां कॾहिं ॿुधी न भई, बिना बसरु जे थींदी आहे।
हा, थींदी आहे न हुनमें ड्राई फ्रूट विझ अऊं इहो टमाटा विझ। सावा मिर्च विझ त हुनमें इहे सुका पंहिंजा मसाला हूंदा आहिनि, जेके खड़ा मसाला पाणि चवंदा आहियूं उहे कर, त ठवंदी आ न मस्तु?
हा, त हिननि खे न ख़बर हुई न, इहे कीअं मुंहिंजी भाॼाई इहे दाॻु वारीच खाईंदियूं आहिनि न।
हा, कित्थे रवंदा आहिनि इए हिकु?
हमेशा इहे दाॻु वारीयुं
औरंगाबाद-औरंगाबाद
औरंगाबाद वारी आहे, लेकिन हिते रहंदी आहे न?
अच्छा, पिंपरी में रवंदा एन।
हा, हिते वैभव नगर में रहंदी आहिय न जेके?
अच्छा
जेकी इयं न आहे, न राम चंपलनि वारो आहे उनजी जी ऐंन, भेणु।
हा
हा, त हिते ई रहंदी आ न? पो हुअ चए पई, चए पई हीअ भाॼी हेॾी सुठी ठाती थई, पनीर जी।
हम हम हम
ख़बर ई न हुई भई, ऐन बिना बसरु जे बि भाॼी हेॾियूं सुठियूं ठहंदियूं आहिनि। मां चयोस, मां राजमां
हाणे काॾे वया, हाणे काॾे वया, हाणे काॾे वया?
हाणे वई न पंहिंजे घर ड्रेस वैस चेंज करे पो होॾे वेंदी न।
अच्छा तुंहिंजी भेण जे घर वेंदा वे?
हाणे मां चओमांस हाणे घर जी भाॼी न खाएजो हाणे होटल जी घुराइजो त चई न न
सही मे हा घर में चइस सुठी ठाहियूं की होटल जी तू परे फिटी कर।
हा त उहई चए प।
जे जेतिरी घर में मेंहनत लॻंदी आ ॿुध न ॿुध मेंहनत लॻंदी तई पर घर में पाण पर भाॼियूं हिकदम मस्त ठवनदियूं तई घर में। फ्रेश लॻंदियूं तई घरजूं-घरजूं।
हा
पर होटल जी मतलब एतिरो टेस्ट न हूंदो तई जेतिरो ॿ गरिजी में ईंदई पाण खे।
हा, हो त सही आ लेकिन कीअं ईअं लगं
होटल में कीअं ईअं मसाला वधीक विधियल हूंदा आहिन न त पाण खे ईअं लॻंदो आ की भाई हा, होटल जी सब्जी आ लेकिन होटल में एतिरो। टेस्ट न हूंदो तई जेतिरो घरजी में तूं घर में भले ॿ कटोरा बि खाईंदीअ त हैवी न लॻंदी तई सब्जी ऐं तू होटल जी खाईंदीअ न हिक कटोरे में ई तोखे हिक इय एतिरी थोड़ी बि खणंदीअ हिक हिक फुल्के सां बि खणंदीअ त बि तोखे हैवी लॻंदए।
हा उहो त सही आए हा जाम सही आहे उहा। हिअं लॻे पियो भाॼी हाणे मूं वट पई बि आहे त मूंखे चए पई अगर मुंहिंजी न हुते रोटी न हुजे आ न त इ अ मां खणी वञा राति जो बि इहा ई खावां हेॾी सुठी सुठी भाॾी ठाती तई।
सुठो
त उहो ई चवास पई जाम सुठी ठहंदियूं तई कहिड़ी बि भाॼियूं हुजनि न।
हा
हलो हलो हा
हलो हा हा हा अचे तो अचे तो।
चैती हन जाम सुठी भाॾी ठाती तंई।
हा
भई अगर रात यो मुंजी हुते रोटी न हुजे हा न त मां इयइ खणी वनयए आ।
अच्छा चैस खणी वन।
ह त चो मास कढी़ वन सुबाडे़ खाएजे।
हा सही में घर जी भाॼियूं सुभाणे ताईं बि रवंदियूं तई।
हा
घर जी भाॼियूं अगर पाण ठायूं न त, उहे सुबाणे ताईं बि सुठी रवंदियूं त। तलवारी वरी बि न रवंदे सुठी। बाक़ी लेकिन घर में ठयल हुजयी न सब्जी त उवा सुठी रवंदे।
सुठी रहंदी ऐ पर कीअं ईअं लॻंदो आ न। मिड़इ मस्ती पई करांस मां भी भई खणी वन।
हा उहो त आहे न।
हा चक्की कीअं जे
हाणे तूं बि वञें ती?
हा वेंदम न मां भी।
हा
हा हिते पनीर कढ़ाई खाधी आ, त हुते केड़ो पनीर तो मिले अलाए?
हा, इया ॻाल सची तई।
नअ
उते हाणे केड़ो पनीर मिलई तो ॾिस।
हा पनीर जो ई चैन न सॼो। वेज में कीअं पनीर ई चैंदा इन न।
हा
ह न
वेज में पनीर ई चवंदा इन।
वधिक पनीर ते ई यो हुंदो आ न, ॾिस मखान केरु खाईंदो नाहे।
पई ॾींहं जो मां पनीर ठायो आ। हाणे तूं ॿियो कुझु भई ऑडर कर।
न मन कीअं हिकु ईअं लॻंदो आ न, ॿियूं भाॼियूं भली चॻियूं भाॼियूं हूंदियूं आहिन। पर मेहमानन खे कीअं, ईअ लॻंदो आ हा भई पनीर खाराएजे।
हा
हिकु मखाना, ॿियो पनीर।
हा, मखाना जी ॿि सब्जी मस्तु ठवंदी तई।
हा
उहा ॿि मस्तु लॻंदी तइ मखाना जी, मखाना पाण फ्राए ॿि कंदा आयूं। त ॿि एकादशी में ॿि सुठा लॻंदा इन पाण खे, खाइण में।
हा उहो त आहे, त उई चए पई सभु। चए पई मखाना तराय? मां चवां न, हल ॾिस।
हा, हा-हा ठीक आ, ठीक आ, ठीक आ बिल्कुलु।